हेलो
ठीक की करय छियै
कुछ नहि आदर्श सजे छी च
हँ हँ अहाँ सपने ने बोलै छी हमहूँ ठीक छी अहाँ सपने ने बोलै छी अच्छा हँ हँ त की ई होइ छै
आओर की हाल छै किछ नहि दालि चढ़ेने छियै अभी दालि बने
अच्छा तऽ अहाँ की अभी दाल चढ़ अभी ले खाना न खायले छी यहाँ
खाना खेलियै नाश्ता केलिये लिए रोटी सब्जी
अच्छा अच्छा ओ रोटी सब्जी बनवय छी हँ आजकल ओ हम तऽ अभी खाली छी खिचड़ी बननेे छी नहि रहल सब्जी नहि रहले छी तऽ ओहि चलते खिचड़ी बनाके खा लै छी
दाईल धए कऽ बनेलियै
हँ हँ
मूँग के दाल
हँ मूगके दाल बनेली आऊ सबदाहरणके फेट देली छी तऽ निकाउनी मन नीक लागै छी
अहाँसभ एने केना बनैत छै खिचड़ी सादा कि मसाला धऽ कऽ
अपन विचार पर निर्भर करै छै जैस कि हमने कहियो मन कऽ देले तऽ मसाला वाला भी खा ले छी अगर थोड़ास्वास्थ्य खाना खाायके हइ तऽ बिना मसाला वाला भी रह लेकिन ज्यादा नीक तऽ बिना मसले वाल होइ छै
सादा खाना नए
हँ हँ सादा खाना
आओर कहियौ ने कीसभ बना लै छी अहाँ
हमनी कऽ तऽ हमनी तऽ जैसे रोज तऽ वही रोटी आओर सब्जी खाइ छियै जे नॉर्मल खाना होइ छै किए की अब डेली डेली पूरी पक पकवान तऽ नहिए ने बन सकय छै
नहि नहि सेहतके लेल ठीको नहि होइत छै कि नहि
हँ ओ थोड़ा जा हानिकारक भी होइ छै तऽ अहाँ अभी का चीज क पढ़ाई कर रहल छी
हम तऽ पढ़ै छियै हमर पी जी भऽ गेल छै अभी तऽ डी एल लेड कयने छियै सोचै छियै एग्जाम अभी दैके लेकिन अभी देखियौ की होइ छै
अच्छा अच्छा तऽ अहाँके भी शिक्षक बने के मन छै न
हँ कोशिश करय मे की जाइ छै देखियौ
हँ इहो बात छै कि कोशिश करी क जइ छै कही अगर निकल गेलैय तऽ आओर जाइ जाइ
हँ इहे बात छैय
हँ तऽ हमहूँ त अभी बी एड के एग्जाम देलियै छियै देखिये रिजल्ट आबै वला छै का होइ छै
कहिया तक रिजल्ट ऐत
रिजल्ट तऽ आहाँके इहे फाई जल्दीये आबैय बला य दस पन्द्रह दिनमे आज भी आइे जतई
चलियू बड नीक छै ई निकलि जायत कि नइ तऽ आगेके लेल ठीके हैत
हँ ई त बहुत ठीक छै अगर निकल गेलै तऽ बहुत निमन रहतै लेकिन
आ बड़ झमेल कऽ देलकै कि नै आ पहिले बात वला बात नहि छै
हँ हँ
नैय मे बड झमेल कऽ देलकै आब
बहुत झमेल
जहिया हम सब डी एल एड केलियै तहिया एगो एजाम खाली सी टेट निकाले के होइ छलै आब तऽ बी पी एस सी के अथी कथी माइर कऽ देलकै
हँ हँ एक बी बी एस सी वाला टीचर
इहे सोच कऽ कभी कभी कहै छी बकी झमेलमे एते बड़का जमीन मे के पड़त
ह हँ आ भी सही कहै छी
पहिले नीक छलै लेकिन आब की कहैत छै
हर कुछो बतइये अपने
की बाजू हम कहू ने अहाँके घरमे सभलोग ठीक छै
हँ घर मे तऽ सब कोइ ठीक
तऽ सभ आदमी आइ खिचड़ीे खेलियै आइ शनिवार छलै कि ने
हँ यह कारण ने शनिवार के त खिचड़ीे सुबहो खिचड़ी शामो खिचड़ी खााय लै छी
हँ हँ ग्रहो कटै छै ई सभसँ ठीक रहै छै शनि के अथि
हँ ई भी होल पुरनके कहावत इहो सब
हँ आओर सभ बजियौ ने
हँ तो आओर सब की कही जिन्दगी हइ चलय छै कटय छै कैसियो
जय दिऔ बड नीक छै बुझलियै
तऽ अहाँक सुनली छी घु भि गेल छी भल राम
आसाम गेलल छलियै कामाख्या देवी गेलियै सभ जगह घूमि कऽ एलियै अभी तऽ बड गर्मी पड़ैत छै कि ने अ अभी बाहर निकले लायक है जे घूमबै
बड़ा बड़ा गर्मी छै आजकल
बड्ड गर्मी छै नहि पुछु तऽ
हँ तऽ हम भी तऽ उ कहै छी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गेल छै तऽ जिय लऽ कऽ गो आदमी के मुश्किल हो गेल छै
हँ कहियौ आओर सब
कमाख्या देवी मे गेली तऽ दर्शन की न होबै अपने
हँ अहाँ कतहु नहि जाइ छी घूम अभी
छी बनारस तऽ बनारस घाट घुमले छियै और मणिकर्णिका घाट भी एगो है वही गेल छी काशी विश्वनाथ भी घुमले छियै बहुत आनंदित जगह छै
अच्छा घुमय फिरय के चाही बुझलि यै जिन्गीमें की तऽ इहे सब छै कि
हँ इहो बात छै आदमी के घूमै रहैके छै कि क घर में अकेले कितना समय तक
इहे सब बात और की सब अहाँ बना ले छीियै माछो मछली खाइ छियै
हँ
अइबै यै बनबअ
हँ बना दै छी
पढ़इए कऽ कऽ बनबै छियै कि ने
का कहैत रहियै अपने
कहलियै माछ बनबैत छी तऽ फ्राइए कऽ कऽ कि ने
हँ तू अपन मन जैसन वैसन अगर मन नीक बा तऽ ह खाइ कर खा ल छी जैसन मन वैसन खाइ छी
ओ मसालामे किसभ रखै छियै
मस मसालामे तऽ उह नॉर्मल जे अथ खरीदओ मसाला तऽ आजकल ज्यादा चलै छै तऽ उहे हमनी रखलेै छी कि उतना ताम जाम के करतै
आब पता है पहिले तऽ लोक सरसो रखै छलै आब तऽ पियाजो धऽ कऽ बना दै छै यौ
हँ बिलकुल सही कहै छी हमही कए जगह देखले छियै हमरो अम्मा भरके तऽ बनले रहै छी सरसो धाके तऽ नीक लगैत अछि
आर यौ
तऽ अपनेके आओर का का बनाबै आबै छी अपनेके ई तन्दूरी बनाबै आबै छी
बुझलियी कि अहाँसभ जेन्ट्स छियै सभ जेन्ट्सके नहि अबै हइ बनबयकेने
हँ हँ नहि लेकिन कई कई रहल ज आ ह जैसे हमरो बहुत तरके आल है पकवान बनामे
हँ
जैसे हमसब रोटी सब्जी ईसभ बनाइ लै छै कियकि अपन दूसरा परर ज्यदाा ननोो निर्भर रहैके छै अपना से अगर हाथ पैर चलै छै तऽ हो सके उतना काम कर लै छै
हँ यौ ओहिो नीके छै
हँ
आओर सब कइ हो ने
आर तब हँ उह जैसे चलैत हइ आओर जिन्दगी हो गेल है थम गेल हैर गर्मी के कारण आओर प्राण निकलैत छै
अभी तऽ गर्मी अभी शुरू भेलै कि नहि अभी तऽ बड गर्मी ब खए छियै
हँ उह तऽ अभी ज जूने भै छै ओहहि में इतना गर्मी पड़े छै कि
अभी गर्मी अक्टूबर ले जायत बुझलियै खुश
हँ हमहुूँ सुनलियै छी न्यूज मे की एमेकी गर्मी भयंकर पड़ेवाला छै
एक
गर्मी से का कहल जाइ छै गर्मी हे अब कैसे भी काटेके पड़तै य गर्मी ठण्डी अब तऽ ई मौसममे है
एसी लाग
हँ ए सी तऽ लगेले छी लेकिन तैयो केतब कर सकीमे रहै छै ओहोमेलब आजकल बीमारीए हो जाइ छै
नहि यौ तैयो बड गर्मी छै बिना एसी के रहै गेलन
हँ ई भी बात सही ठ छै कि गर्मी भयं्कर पड़ै छी अगर बिना सी के रहे लाग के नहि छै कितना देर तक रहते तैयो रात मे कभी मौसम हो जाइ छै ठण्डा छास पर सोल सकै छी
इहे बात छै दस होय वलाा छै आ पन्द्रह सए स्किप करबै बुझलियै
हँ हँ
आओर सब बाजू ने ब कच्चो सब है घरमे
हँ बच्चा सब सुनते होखम की खेलै कूदे आवाज जाइते होइ
काय गो धिया पुता है
अभी तऽ एगो चाचा के लड़का है व
अहाँके अभी न है
नहि नहि अभी याँ हमरा नहि छै
तऽ कऽ दियौ स्कीप दस भऽ गेल छै
हँ तऽ भ ठीके छै राय द ठीक बादमे बात करबै वैसे तऽ
हँ हँ ठीक छै यौ ठीक छै बड़ नीक लागल अहाँसभ बतिया कऽ
हँ हँ छै छै
ह
ठीक बा तऽ हम काटै छी ता कामो छै हमरा तऽ
ठीक छै यौ
ठीक छै